नमस्कार
आइ हम मिथिलाक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला विषय पर गप करब चाहैत छी
बहुत नीक विषय अछि मधुबनी चित्रकला मिथिला केँ गौरव छी आ पूरा विश्वमे प्रसिद्ध अछि
बिल्कुल मित्र मधुबनी चित्रकला मिथिलाक चित्रकला सेहो कहल जाइत अछि ई अपन सुन्दर रंग बारिक डिजाइन आ पारम्परिक शैली लेल बहुत प्रसिद्ध अछि
ई चित्रक मुख्य रूप से बाहरी मिथिला चारु क्षेत्र विशेष के मधुबनी आ आस पास इलाके में विकसित भेल अछि
बिल्कुल पहिल मे महिला सब अपन घरे भत्त आँगन आ कोहराई मे घरमे चित्र बनाबैत छथि। धीरे धीरे इ कला पूरा दुनिया मे प्रसिद्ध भर गेल।
ह अवचित्र कागज कपड़ा कनवास लकड़ी विभिन्न वस्तु पर से हो बनाव जायत अछि
बिल्कुल मधुबनी चित्रकलामे प्राकृतिक रंग उपयोग कयल जाइत छल फूल पात हरियर कागज नील आ अन्य प्राकृतिक वस्तु रंग तैयार कयल जाइत छल।
आजुक समयमे आधुनिक दांगक प्रकृतिक रंग के प्रति मुक्त देय छथि।
बिल्कुल एहि चित्रकला मे भगवान राम, सीता, राधा कृष्णा शव पार्वती, गणेश सूर्यदेव आ विभन्न देवी देवताक चित्र बनाओल जाइत अछि
हँ एकर अक्षिक माछ मोर हाथी कम सूर्य चन्द्र गाछ बिराक्ष प्रकृतिक सुन्दर दृश्य से बनाबल चाहत अछि।
बिल्कुल मधुबनी चित्रकला एकटा विशेष अछि जे पूरा चित्र बारीक रेखा आ रंगल भरल रहल अछि। खाली जगह बहुत कम छोड़ल जाइत अछि।
बिल्कुल प्रत्यका कृति बहुत सुंन्दर आ आकर्शक ढंग से सजाओल जाइत अछि।
विवाह समय कोहबर घरमे मधुबनी चित्र बना कर परम्परा आयु कतुक गाममे जीवित अछि।
ई चित्रके सजात लेल नहि बलकि सुभध तथा समृद्धि या मंगलके प्रतीक सेहो मानल जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल मधुबनी चित्रकल मिथिला संस्कृति परम्परा लोकगजीवन आ धार्मिक विश्वास द दर्शाबैत अछि।
सही कला एहि कला मे मिथिलाक के इतिहास आ सांस्कृति पहिचान देखे लेल भेटेल छी।
बिल्कुल आब बहुत कलाकार एहि चित्रकलास माध्यमसँ देश विदेशमे अपन कला प्रस्तुत कर रहल छथि।
एहि कल के कारण बहुत महिला के रोजगार या आत्म भनिर्भर बनेबाक आवश्यक से बचल अछि।
बिल्कुल विद्यालय आओ कॉलेजमे सेहो मधुबनी चित्रकलाके बारेमे पढ़ाओल जाइत अछि जाहि संग नव पीढ़ी एहि क्लास परिचित भऽ सकैत।
इ बहुथ जरूरी अछि अपन संस्कृति आ परारम्परिके बचाय राखब प्रत्येक पीढ़ीके जिम्मेदार अछि।
हमरो मधुबनी चित्रकलासँ रंग डिजाइन आ धार्मिक विषय वस्तु बहुत पसन्द अछि।
हम्बरो योने लगैत अछि एहि कलाक के देखत मिथिलाक संस्कृति याद त अबी जाइत अछी।
बिल्कुल जब नई पीढ़ी यह कला सिखत त इ परम्परा आने वाला पीढ़ीक धीरे सुरक्षित रखत।
बिल्कुल मधवनी चित्रकला केवल एक कला नै बलकि मिथिलक वहचानक गौरब अछि।
बिल्कुल मधुबनी चित्रकला हमसबके सांस्कृतिक धरोहर अछि इह संरक्षण प्रचार प्रसार आ सम्मान करब हमसबके कर्तव्य अछि।
आहाँ मधुबनी चित्रकला के बारे मे बहुत नीक जानकारी दे देव आब इ बताउ जे की कला एतेक प्रसिद्ध यै कि एसी
बिल्कुल मित्र मधुबनी चित्रकला अपन अनोखा डिजाइन आकर्षक रंग बारिक रेखा आ परम्पराक शैलीक कारण पूरा दुनिआमे प्रसिद्ध अछि।
के एहि चित्र कलाक कलग अलग शैली से होयत अछि।
हँ मित्र कलाक सब अपन अपन शैलीमे चित्रकला बनाबैत छी किछु चित्र धार्मिक विषय पर आधारित अछि तऽ किछु प्राकृतिक पशु पक्षी आ लोकजीवनपर आधारित होइत अछि
मधुबनी चित्रकलामे माँछ मोर कमल सूर्य गाछ विरिक्षित तऽ बहुत देखल लेल भेटत अछि।
बिल्कुल एहि सब चित्रक अपन अपन प्रतिक महत्व अछि इ समृद्धि प्रतीक प्रेम सुख शान्ति आ जीवनक सुन्दरता दर्शाबैत अछि।
पहिलुका समयमे कलाकार कोन सामग्री चित्र बनबैत छलाह
बिलकुल मित्र पहिनकक बाँस कलम सूती कपड़ा माटिक धतती आ प्राकृतिक रक जा रङ् फूल पात हल्दी काजर आ आन्य प्राकृतिक वस्तु
आब त आधुनिक रंग आभ्रषक उपेक्ष होयत अछि
बहुत कला र आयु पारम्परिक त। के क।
ई मधुबनी चित्रकला केवल बिहार मे सीमित अछि
नहि आब ई कला भारतके विभिन्न राज्य आ देश मे प्रसद्ध हो है बहुत ब
ई कला से कलाकार सब के रोजगार सेहो भेटत होइत ई सुनि बहुत खुशी भेल कला जखन रोजगारक मध्यम बनैतथ से कलाकारक उत्साह बनैत अछि
विद्यालय य महाविद्यालयमे सेहो अहि कला के प्रशिक्षण देल जाइ तऽ नव पीढ़ी एहि धरोबर आका बड़ा सकेत हमर मधुबनी चित्रकला के बहुत पसन्द अस जे प्रत्येक चित्रमे किछु ने किछु सौन्दर्य जरूर रहैत अछि
बिलकुल मित्र किछु चित्र प्राकृतिक संरक्षक सन्देश दैत अछिच तऽ किछु प्रेम शान्ति धार्मिक आस्था अपारिवारिक एकताक महत्व दर्शाबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रतेक मिथिलाके अपन संस्कृति आ मधुबनी चित्रकला पर गर्व होयबाक चाही
ई कला केवल मिथिलाके नहि बलि पूरा भारत सांस्कृतिक व्यवहार छै
जे हमसब एहि कला के सम्मान करब आ नव पीढ़ीक के सिखाबेतऽ ई कला सिद्धिकन जीवित रहत
लगन चित्रकलाख लगता बलाक पहचान आ भारतीय
अय विषय पर गप के हमरा बहुत किछु सिखैलेल भेटत मधुबनी चित्रकलऽ मिथिलाञ्चक गौरव विश्व प्रसिद्ध लोक कला छी बिल्कुल ई कला केवल चित्र बनाबै माध्यम नहि बल्कि मिथिलाक इतिहास संस्कृति पारम्परिक जीवित देखबै एकटा सुन्दर प्रयास अछि
पूज पाठ आ विष अवसर पर आन बनाबैत छल
आ विशेष के कोबर घर में बनाओल जाय बालचित्र बहुत प्रसिद्ध अछि ई वैवाहिक जीवन मे सुख समृद्धि मंगलक प्रतीक मनायल जायत अछी
बिलकुल एहि चित्रकला मेरङ्गर उपयोग बहुत आकर्षक ढंग से कयल जात
तै क ए लाल हरियल पियर नीला काला गुलाबी रंगक सुन्दर मेल हइ छै बहुत आकर्षक बना दैत अछि
कलाकर सबके चित्र बनाबै मे बहुत धैर्य आ मेहनत करैत छल करब कत दिन लग
बिलकुल प्रत्येक रेखा बहुत सोची विचार के विचार जाइत छै एहि कारण प्रत्येक चित्र अपना मे अलग पहचान रखैत अछि।
मधुबनी चित्रकला मे राम सीता विवाह कृष्ण लीला शिव पार्वती सूर्य पूजा आ छठक पर्व दृश्य सेहो देखय लेल भेटैत अछि।
कला धार्मिक आर सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानल जायत अछि।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे एहि चित्रकलामे प्राकृतिक प्रेम। प्रति सेहो इसपर देखी जाइत अछि
बिल्कुल मौछ मार
हाथी कमर गाछ विरक्ष सूरज चन्द्रमा आ पशिक्षितक प्रकृति जीवनक सुन्दर संमंनधक के जस बेत अछि
बिल्कुल आइ काल मधुबनी केवल बिथि पर नहि बल्कि साड़ी दुपट्टा बैग डायरी कपड़ा माटिक बर्तन असामाजिक वस्तु पर सेहो बनाओल जाइत अछि
एहिसँ क कलाकार सबके रोजगारक नव अवसर भेटल अछि आ एहि कलाकार प्रचार प्रसार से बहुत भरल अछि
बिल्कुल देश विदेशक प्रदर्शनीमे मधुबनी चित्रकला बहुत प्रशंसना होइत अछि विदेशी पर्यटक सेहो एहि चित्रमे बहुत पसन्द करैत छथि
ई हम कम्प लेल गवक विषय अछि जे मिथिला लोक कला विश्व स्तरय अपन पेहचान बना चुकल अछि
बिल्कुल मित्र विद्यालय मे बच्चा सबके मधुबनी चित्रकला बनाब सिखायल जाय तऽ अपन संस्कृति संग जुड़ल रहत
एहि कहलू बच्चा सब बचपन से सहि करब सिखैबता आने वाले पीढ़ी धीरे ई परम बस सुरक्षित रखत
हमरा लगैत अछि जे सरकारक कलास सरकार सभके आरो परिचितिक बाजार आ आर्थिक सहयोग देबाक चाही
बिल्कुल कलाकार सबके जतेक प्रोत्साहन भेटल ई कला विकसित होइत नव कलाका से एहि क्षेत्र मे आबि सकैत
प्रत्येक मिथिला अपन भाषा संस्कृति आ मधुबनी चित्रकलापर गर्व होयबाक चाही मित्र
कारण एहि कलकट केवल मिथिलाक नहि बल्कि सम्पूर्ण भारतक। संस्कृतिक दरबार अछि
आइ एहि विषय पर गप्प करब हमरा बहुत प्रेरणा भेटल आइ आब हमरा सेहो मधुबनी चित्रकला सिखबाक ए छ भर रहल अछि
बहुत नीक विचर अछि जे युवा पीढ़ी एहि कला के अपनावत त मिथिलाक गौरव सदखित बनल रहत
मधुबनी चित्रकला मिथिलाक आत्मा संस्कृति आ परम्परा आ सृजनात्मक शीतलता अद्भुत प्रतीक अछि एहि कारण लग सं संरक्षण आ सम्मान करब हमसब के प्रति त बची।
मधुबनी चित्रला चर्चा करैत करैत हमरा लखैत अछि जे ई केवल एकटा चित्र नय बल्कि मिथिलाक पेहचान अछि
बिल्कुल मित्र जखन किओ मधुबनी चित्र देखैत अछि तअ ओकरा मिथिलाक संस्कृति परम्परा आ लोक जीवनक याद आबि जाइत अछि
हमर विद्यालय मे एक बेग मधुबनी चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित भेल छल बहुत विद्यार्थी अहि विद्या प्रतियोगिता मे भाग लेने छला
हँ मित्र तखन त प्रतियोगिता बहुत रोचक भेल होयत
हाँ हम सब विद्यार्थी अपन अपन कल्पना के अनुसा सुंदर चित्र बनल लोनी शिक्षक सब से हुनकर बहुत प्रशंसक कैलनी
बिलकुल एहि पर प्रकारक प्रतियोगिता बच्चा सबके कला प्रति रुचि बढ़ाबैत अछि आ अपन सांस्कृतिक जानकारी सेहो भेटैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक विद्यालय मे समय समय पर मह्वपूर्ण चित्रकला प्रयोगशाला। अयोजित होबक चाही
सही कहलहुँ अनुभवी कलाकारसभ बच्चासभके प्रत्यक्ष रूपसँ चित्र बनाबऽ सिखा सकैत छथि।
आइ काल मधुबनी चित्रकला सबमे कैल जाइत अछि विदेशी लोक एहि चित्रके सुमित चिन्हकँ रूपमे कीनैत छथि '
बिलकुल मित्र एहि कारण मिथिलाक कलाकार सब को कला विश्व भर मे पहुँची। रहल अछि ई हमसभ के लेल गर्वक विषय अछि
एहि क्लास बहुत महिलाक विशेष रोजगार से बचला छै जे ओ अपन परिवार आर्थिक सहयोग करैत छथि‌
जो अपन परिवारक आर्थिक मधुबनी चित्रकला केवल संस्कृति बैचबाक नहि बल्कि रोजगारक अवसर प्राप्त करबाक चाही
हमरा लागत अछि जे सरकार के काम गाममे प्रशिक्षण केन्द्र खोलबाक चाही
हँ प्रशिक्षण प्रदर्शनी आ ऑनलाइन बजारक सुविधा भेटलासँ कलाकारसभके बहुत लाभ भाइत
बच्चा सब जब बचपन से मधुबनी चित्रकार सिखत तै अपना संस्कृति पर सम्मान सेहो बरहत।
सही कहलहुँ अपन भाषा लोकगीत नृत्य आ चित्रकलासभ मिथिलाक असली पहचान बनाबैत अछि
हमरा मधुमनी चित्रकला के एहन बात बहुत पसंद अछि जे प्रत्येक चित्र किछु ने किछो कहानी कहैत अछि
हँ मित्र कोनो चित्र प्रकृतिक सुन्दरता देखाबत अछि तऽ कोनो धार्मिक आस्था प्रेम परिवार असामाजिक सन्देश प्रस्तुत करैत अछि
एहि कहानी कला केवल आँख के नहि बल्कि मन के सेहो आनन्द देत अछि।
हम सभके चाही जे घरमे मधुबनी चित्रक उपयोग